ओ
की कहु माधव
की की हाल चाल य
ठीके छय
ठीक छय
बिजली बहुत कतय छै इम्हर
कथी
बिजली
बिजली बहुत कटै छय
हँ हमरो ओहि में बड बिजली कटाै छै
हँ आइ काल्हि बिजली गाँवमे तऽ एनाहिते ने होइ छै गाँव में हमरो आर इम्हर खूब बिजली कटै छय
ओ हमरा सबके एम्हर एगो पेठिया लगै छय कनिक दूर जा के बड नीक बेठिया लगै छय
हँ ओ मुझौना शायद नाम य मुझौना
हँ ऊमरे जे एगो रस्ता छै ऊमरे बड नीक पेठिया लगै छै मन्दिरो छै पोखरो छै
हँ
सब चीज छै आ जन्माष्टमी के मेलो लगै छै वहीं
हँ ई जन्माष्टमी तऽ जय कृष्ण कृष्ण भगवानके होइ छय
हँ वहीं मेला लगै छै हमसब तऽ हर साल जाइ छियै
ओ हम गेल न एतऽ अहाँके पेटिया कनि दूर बेझैए
हँ
हम गेल हम गेल गेलऽ मुर्गा से लोक केँ मांस से लऽ केँ
हुँ
सब कुछ भेटै छै अहाँकेँ पेठिया अच्छा रहै य बस स्व स्वच्छ नहि रखै य
ओ बड्ड गन्दगी फैलेने रहैत छै आब जे पेठिया लगबै छै ओ ओकरे न काम रहै छै जे सब समान हटा हटा समेट कऽ हटा दियै तऽ कनी साफ सुथरा रहतै तऽ अगला दिन फेरो आदमी एथिन
हूँ गेल रहियै ने हम अर
हमरा इम्हर तीन तीन गो केँ फेठी पहिले हमरा सबकेँ यहाँ जे भोज होइत रहै से बड़ी दूर जाय परैत रहै आनऽ लऽ सब्जी बई बड़ी दूर जाय परैत रहै सब्जी आनऽ लेल
हूँ
हँ बहुत दूर जाय पड़ैत रहै सब्जी आनऽ लेल
हूँ
आब गाँवे मे पेठिया लगै छै तऽ वैह पासे मे लऽ आबै छीयै से सब्जी आ पा पेठिया जे लगैत छै से बड्ड नीक पेठिया लगै छै से बड्ड मोन एकदम
हँ हँ पेठिया तऽ लगबै गव गाँवमे तऽ उएहे लगै छै पेठिया आ बजारमे देखै छियै तऽ ई सब्जी केँ दोकाने रहै छै ओहि मे जाकेँ आदमी सब सब्जी खरीदे छै बरका दोकान
हँ तऽ हमर सब केँ गाँवमे आब बहुत दिन से ऐ पेठिया लगै छै फिंग वला
हूँ
हँ बहुत दिन से पहिले हम त सब्जी लाबे जाइत रहैये बहुत दूर दूर आब पेठिया लगे छै तऽ बहि मे से सब्जी आनऽ पड़ैत छै
हूँ
हूँ नीक छै हमर सब लेल ई सबजी लबैय लेल दूर नहि जाय पड़ै छै सामान लेलू
हँ अभि तऽ मंदिर पर आरती भऽ रहल यऽ
हँ बगलमे एकटा मंदिर छथिन नऽ ओदिये डली साढ़े आठ बजे आरती होइ छै से बड्ड नीक लगै छै आरती सुनऽ मे
हूँ आ कोन कोन भजन कोन कोन होइ य भजन ईसभ
हँ भजन उहै रामजी केँ मंदिर छै तऽ रामजी केँ सारा भजन आरती आर होइ छै
ओ सु डी जे बड़का बड़का बाजा पे होइ छै नऽ
हुँ सब पुरा गाँव केँ पूरा गाँंव केँ आदमी जाय छथिन आरती मे एक घंटा आरती होइ छै
अहुँकेँ तऽ माता श्री जाइ छथिन
के
अहूँके तऽ माता जाइ छथिन
हँ हमरो मम्मी जाई छै माँ बाबो जाई छथिन हमर
ओ
आस प आस पासके जते चाची आ छथिन सेहो सब जाइ छथिन चाची काकी
हँ आ त बड़ी मंदिर बड़ी बढ़िया हो गेलै हन एकदम पेंट उेंट करबा देलखिन हैं ने जे
हँ बड्ड नीक बनवा देलखिन हैं मन्दिर
ह बड नीक लगै छै देखय में
हँ ओन मोहक छै मन्दिर साफ सुथरा रखय पड़ै छै ने मंदिर आर स्वच्छ जगह छै वहाँ पे दू चाइर आदमी आयल तऽ बैठलक पूजा पाठ केलक तऽ ओकरा साफ सुथरा रखना जरूरी रहैत छै
हं इहो बात छै अपन पंडीजी सब देखभाल कर ले छथिन
हँ देखभाल करै छथिन आ एगो दूगो गाँव के लड़को सब छथिन
सुनलियै जे मंगलवार के मंगलवार सुन्दर काण्ड होइ छै मन्दिर पे
हँ हँ हमूँ सब तऽ जाइ छी
आब ओहि ओहि टोल से दू तीन चाइर गो बूढ़ी माता अबै छथिन कि करले
ह बड बड्ड छथिन ओसब आरती पूजा पाठ में बड नीक छथिन तऽ ओसब एयला पहिले नय होइत रहै ने मन्दिरमे
हूँ हमरो तऽ गाँवला आदमी सबसँ बात हयबे ने करै छै सुनू चचा रे फोन करै छी के पारके
ओ
अहाँके गाँं में जे के सब यए
हूँ
ओकरो पप्पा आर के तऽ कहै छै जे आइ काइल बड़ी एथी भऽ रहल छै
हँ बड्ड नीक जगह से पूजा पाठ होइ छय सबस नीक तऽ जनमास अष्टमी मे होइ छै राइत भर सब जाग के
की करै छै सर तऽ बजा
राइत भरि जाग क आरती कयेलक गीत गयलक फेर से सभ एते सारा अपन अपन घर सब परसादी बना क लऽ गेल
हं ई बार तऽ ज आइए रहल छै जन्माष्टमी ई बार हमहुँ ओतइ रहब किार हमँ ओत्तहि रहब
हँ हँ आ से अथी के कृष्ण जी के जनम होइ छइन फेर कृष्ण भगवान के पाल अथीमें झूला पर झुलायल जाय छै झूला के सजायल जाय छय मंदिर के खूब बढ़िया जगह सजायल जाइ छै बड्ड नीक जगकह छै सुभह पतनीक होइ छ
हं ओतऽ के हेबे करै छै सब जगह होइ छय सब जगह हमहुँ देखलियै रहै एक जगह राधे जी राधा शो बोलाै छैन एकदम
हूँ त हमरो गाँवमे जे छथिन मन्दिर तऽ ई मंदिर पे होय छथिन बड नीक जकाँ से आ पड़ोस मे एगो गाँंव छथिन कनिक हट के छथिन तऽ वहाँ पे तऽ जन्माष्टमी के मेला लगे छै
ओ तऽ मेला जाइत हेबै घूमऽ
हँ हमसभ तऽ जाइ छियै अहाँ सभके इम्हर मेला नहि लगैत छै
हमरो आर के इम्हर लगे छै लेकिन कनी दूर लगे छै बाजार मे जाई छियै लेकिन जाइ छीयै देखै छीियै मजा मन लगै छै अपन देखय मे
हँ बड्ड मनमोहक रहैत छै
हू बड
सब सबस नीक राात मे जे कृष्ण जी बनै छथिन छोट छोट क के धिय पुता जे रहै छथिन से कृष्ण जी बनि जाइ छथिन एकदम
हँ हँ हँ आइ काल् हँ हँ देखलियै र फोटो देखलियै दू चारि गो बच्चा सबकै कृष्ण जी बनै छथिन भगवान बहुती सुन्दर लगै छथिन
हँ कृष्ण जी राधा जी अपन सब बन जाइ छथि बड्ड नीक लगैत छथिन देखय म
ह ई एगो नाम उत्कर्ष नाम के लड़का रहे सुनलियै ओकर नौकरी भए गैले
हँ कहलखिन ने तऽ बगलमे एगो छथिन हुनकै भऽ गेल छनि नौकरी बहुत मेहनती हँ हँ बड मेहनतियो छथिन
हँ रेलवे मे छथि सायद
हँ दूर रहिके पढ़ैत रहथिन तऽ बड्ड पढ़लखिन लिखलखिन बहुत पढ़यमे तेज रहथिन हूँ तऽ भऽ गेलनि हमर गाम मे बहुत आदमी तैयारी करै छै नौकरी सबके
हँ आब जकर किस्मत किस्मत जे
सरकार बड्ड नीक दऽ रहल छै सभके नोकरीक अधिकतरहके नौकरी आर भेलैएा बढ़िआं जकाँ से हमर सबके गाँवमे
हूँ
तऽ अहाँसभ तैयारी करैत छियै कि नहि नौकरीक ह
हँ हमर एहि नौकरी केथी तैयारी कर तऽ पढ़ाइए के तैयारी करै छी सभ भगवान राधा राधा करै छै नही
ओ बड नीक है अहाँके माताजी ठीक छथिन
ह माताजी ठीके छथिन सब ठीक छै अभी तऽ यहाँ नहि छथिन गेलखिन हन मनी ओत्तऽ एगो दोसरा घर पर गेलखिन हेँ
ओ बीचमे सुनने रहियै हुनको ओहो गिर गेल रहथिन गाड़ी से तऽ हाथ में चोट लागि गेल रहै
हू गिर गेल रहथिन गाड़ी से की कर स अब चोट लागि गेलै तऽ ओकरा ठीक करलखिन कि रहौ दो
ओ तऽ ओहो सुनलिए बड दिन परेशान भेलेखिन रेहे
हमर मम्मी से हुनका अहाँके माँ के बात भेल रहै ओहै त व कहलखिन तऽ मम्मी एक दिन कहैत रहथिन
ह आइ काइल के लड़की सब के देखे छियै खाली स्टेटस लगाबैत पर रहे छै एक एक मिनट पे
हँ तऽ फ्री रहै छै अपन तऽ जे मोन भेल से केलक
हू आइ काइल के बड़ी जमाना खराब भऽ गेले है
बड बड खराब भए गेलैए
आइ काइल देखै छियै चाउमिन खाय छै बर्गर खाय छै सब क फोटो खींच लै छै ई कोन बात भेलय
कथी स्नैप के कथी स्नैप कहे छै हमरा आरके बूझऽ थोड़ी अबैया
हू हमरा सब के त अपने ने बुझवे छै हम सब त एगो ढंग से फोटो न ने घीच आबै छै
खाली फोन टीप खाली फोन उठा लै छियै आ खाली फोन बन्द कऽ लै छै उतबे आबै छै
हमरो हमहुँ अभी पढ़बै कनी देर मे दस पन्द्रह मिनट बाद
कथी पढ़बै अभी मैथ कल्हे गणित के ने परीक्षा हैत
मैथ मैथे के यऽ तऽ मैथे पढ़बै मैथ
गणित के ने
गणित
ओ तऽ बड नीक है परीक्षा है परीक्षा खत्म भऽ जाइत त छुटी छुट्टियों भेटत अहाँ सबके
न छुट्टी नहि भेटैत छै हमरा आरके
किया
पता नै प्रिंसिपल ई इसे ही प्रिंसिपल पर बढ़िआँ नहि छै
ओ छुट्टी नहि दै छथिन न
हँ छुट्टी दैए नहि चाहय छै से
ओ पूछए नहि छी किया नहि देबो चाहै छै
पुछै नहि छियै किआकि जे दिक्कत भ जाइ छै कुछ सब ओतब पन्द्रह सौ बच्चा मे से हम जेबे अकेले पूछल ने
हँ
आ पंन्द्रह सौ बच्चा केते नहि छुट्टी देलै हम अकेले कहब छुट्टी दैल ओ थोड़ी सम्भव छै
हँ ई बात तऽ सही ए छै लेकिन हम सब जे स्कूल मे पढ़ैत रहियै पहिले तऽ हमरा सब निकलला बड दिन भेले तऽ कहे ओहिमे स्कूल मे परीक्षा जे होइत रहे छओ माही चाहे साल भर पर वला चाहे तीन माही परीक्षा होइ त उ काल हमरा सब के पाँचो दिन ल छुट्टी जरूर दैत रहथिन स्कूल में जे रहथिन सब पाँचो दिन ल छुट्टी दैत रहथिन ताकि सब अपन अ कनिक अपन अच्छा से अपन घुइम टहललौं आ चाहे हमर सबके कुल से ने राजगिर घूमऽ जायके प्लान रहय एक बार
न नय हमर तऽ घूम एलियै राजगीर स्कूले से बड़ी मार ह ई जनवरीे में गेल रहिये तीन हजार रुपआ लेलकै रे लेकिन अपन घूम एलियै अपन
तऽ बड्ड नीक भेल तऽ कते बच्चा गेलथिन घूमय लेल
ओ गेल रहे डेढ़ सो बच्चा शायद गेल रहय
ओ